हेलो
हेलो हँं हेलो
प्रणा प्रणाम दीदी
हँ खुश रह
की हाल चाल
हँं सब ठीके छौ तोहर
हमरो ठीके छै खाना पीना होलौ।
हँ खाय पी लेलियो हन अभी मन्ने खाय पी लेलयो देरिये होलौ आय बनैलियौ आइ बड़ी बने बनेलियौ हन बड़ी भा बड़ी भात बनेलियौ हन
ओ कोन बड़ी कोन बड़ी
अगे भुआ बड़ी भुआ बड़ी
ओ उ कैसे बनै छै। आ हम तऽ बनेलियौ दाल भात कटहरके सब्जी आलूके भुॅंजीया
तों कैसे बनबै छैहिं कटहरके सब्जी
कटहर के सब्जी एक तो पहि पहिल हँ पहिले तऽ बजार जाय छीयो बढ़ियाँ कटहर जे देखय मे हरियर लगौ ओकर डण्टी हरा रहौ एकदम बढ़ियाँ ताजा उं ताजा कटहर लैका आबै छियै घरेमे ओकरा बढ़ियासँ ओकरा धोइ दै छियै कियेकी कटहर जानबे ना करै छियै एमे बाहर रहै छै तऽ गन्दगी आर लगिते उगते रहै छै तऽ अच्छा नै न लगतै ओकरा मे कीटाणु आर लगल रहत ओकरा घर लाबै छियौ तऽ ओकरा बढ़ियाँ सँ धोयके ओकरा बढ़ियाँसँ रखै छियौ ओक ओकरा बढ़ियाँ से धीरे धीरे ओकर चक्का काटै छियौ चाकू से पीसें पीस छोटा छोटा टुकड़ा कैरके हँ तेज ध
काटे पड़ै छै चाकूसे कहाँ कट्टे छै
नै तऽ हम धेल धारेदार वाला चाकू रखले छियै ना
तऽ ओकरा मे अथी तेल लगा दै होमहींन
हँ कटहरमे चाकूमे भी तेल हाथमे भी तेल लगा लै छियै नहि तऽ ओकर रस नै चिपकि जाय छै चट चट करै लगै छै लस लस करै लगै छै ओकर दूध बहुते ने गिरै छै।
हू ताजा आम तो आरो जदे गिरतौ ताजा कटहर जे रहतौ जादे
तऽ उहे कटहर के बढ़िया से पीसे पीसे छोटा छोटा पीस जेंकि देखे मे सुंदर लगै ओ पीस पीस काटिके ओकरा फिर पानी मे तनी देर छोड़ देय छिये तेल डाल के पानि योंनी सु तेल डाल दै छिय जेकि एक दूसरे से हटर रहै चिपकै नै आ ओकरा कूकरमे लैय छियै कूकरमे उबाल दै छियै जेकि कटहर जल्दी सीझै नै ने छै हँ कटहर जल
उहें से लगे छै ने आवाज ठीक से नै आबे
हू
ओकर बाध ओकर बाध की करै छी
अकबाद कटहर बढ़िआ से उबाल देै छियो एक सीटी दू सीटी लगा देलक आ छु चूकि देखलौ कि नरम होइ गेल छुइ के देखलहुं तऽ नरम हो गेल तऽ हो गेल त ओक संगे ओकरा न निकालिके फिरसँ ठण्डा पानिमे धोइ दै छियै छानि छानि कऽ निकालि लै छियै धोय कऽ कटहरबाके ओक बा फेर कढ़ाइ कढ़ाइ कढ़ाइ चढ़ाबै छियै बढ़िआँसँ कढ़ाइओ चूल्हा उल्हा पोछि केऽ गन्दा से बनेबहो तऽ अच्छा नै ने लगतै की कह तै कि गन्देमे खाना बनबै छै तऽ कढ़ाइके बढ़िआँ पौछके अकबार दै छियऔ गरम करिके कढ़ाइमे ओक बाद सभ कटहरके छानि दै छै तनि सुन ललहुन हो जाइ छै न तऽ अच्छा लगै छै देखैयमे
ी त म त खब
तब जाइख तब जाय केऽ निकालि लेलौ ओक बाद एन्नेऽ पिआज काटिके बढ़िआँसँ जादामे जैसे मुर्गा मछली मे दय छै न ओ से प्याज काट लै छियै जादा मने हँ अकबाद आह
त बनै छै हन
हू ओक बाद फिर आलुओ छिलै छियै छिलना से ओकरो दू दू फक्कावला आलू जैसे अबै छै ने चारि फक्कावला नै दू फक्का ला अबै छै ओकरे ओकरे कटिके अलग कर दै छिय ओकरो तनि तनी करुआ तेल मे ने तिलका दै छियै जेकि देखे मे गोल्डेन लगै अच्छा लगै सोन हरा देखै मे लगै हँ ओक बाद फेर कढ़ाइ चढ़ेलौ ओकरामे जीराके फोरन आर पियाज आर जे काटिके रखलहुँ ओसभ ड आ ओसभ डाल कऽ तनि ललहुन करि लै छी ललहुन कलाके बाद ने ओकरमे पियाजवला जे ललहुनवला होइ छै ओकरा तनि सुन निकाल लै छियै ओकरा ने सिल्हा लोढ़ी पर पीस दै छियै सिलबट्टा पर ओकरा झोर अहगर होइ छै
ओहिकर बाद फेर जा कऽ सभ मसाला देलहुँ जीरा फोरन निमक रे स्वाद अनुसार निमक स्वाद अथ कलर आबे अनुसार हल्दी मिरचाइ पीसल पीसल धनियाँ गोलकी जीरा पाउडर आर गरम मसाला आसक्याद फिर
गरम मसाला आर घरे मे पीसे छै की
हँ घरेमे पिसै छियै आ मार बाजारमे जानबे ने करै छै कैसन कैसन दै छै की पता उल्टा पुल्टा दै देतै तऽ दिक्कते ने होतै स्वास्थे ने खराब होतै
हँ तब
उएह चलते घरेमे सभ मगयलहुँ सुखयलहुँ पिसलहुँ तब ने घरमे खाना बनाबै छियै तऽ सुन्दर बढ़िआँ बनैत छै अच्छा लगै छै खाइमे भी अँगुली चाटते चाटते रहि जाइ छै
हु
ओकाद बतेलहु ने लाल मिर्च पाउडर एगो आबे छै कस्तूरी मिर्च ओहो डाल दय छियै ओकरा भूज देलहुँ बढ़िआँसँ प्याज आरके बढ़ियाँसँ मसाला जब मसाला तेल छोड़य लागल
हू
तब कटहर दऽ देलहुँ आलू दऽ देलहुँ आ ओकरो तनि बढ़िआँसँ भूजि लैत छियै ओहिकर बाद फेर ओकरामे पानि डाल दै छियै ओकर बाद तनी तनी झाँप देै छै कि सीझे मोहलै
हँ
महलतै तभिए ने कोइ सब्जी टेस्टी बनतै कल मरब लाग शरो मरब लाग म ह्म काद सीझ एकदम देखबो तऽ मर् फैल कर देय छै कटहर के सब्जी
हँ तऽ भात सात खाइ छहो की रोटी साथ
भात के साथ खाउ चाहे रोटी के साथ सब मे एक नम्बर लगे छै आ रोटियो आर रोटिय आर आजकल देखबो ने कि कड़ा कड़ा होइ छै हमे आर बनेलहुँ तऽ एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हल्का हल्का होइ छै एकदम खिलल खिलल रोटी हमहूँ तऽ अपन गावे से ने गेहूँ मँंगगबै छियै हम थोड़ी आशीर्वाद आर आटा लै छियै ह ह अपने गाँंवसँ गेहूँ मगेलहुँ ओकरा धोलहुँ बढ़ियाँ से सुखेलहुँ आ अपने मिलमे जाइत पिसबैत छियै नहि तऽ पता चलैत की दोसर के मिल में पिसायब ते गेहूंम बदेल लेत या बलरी उलरी ढाल देतता हम की करब
हँ कनी गन्दा केर दै छै ने
हु वहाँ ते देखे ल जेबे ने उहे चलते हम अपने जाइ छौ माथा पर लैक
खाइ छियै की करै हमे हमेर बजारे वाला किनै छियै उहे खााय छीयै कहाँ खेबह बढ़ियाँ ने गहँंम लाबै छियै ने पिसबै कहाँ खीक जतै तऽ ओही से बजारे वाला हमे आर खाय छियै
नहि हमे आर तऽ मेहनत केर कऽ खाइ छियै दूगो पैसा बचै छै ओकरा म त मेहनात सस्तो त देखबै अब बाजार वाला म की मैदा आर मिला देय छै
अभी तोर कटहर आर ने अथी पिछला वला होतौ ओहि से ने अभी मिले छौ ने ते एने तऽ कटहर पकि गेले हन सब पकल पकल बला के कुल ओकर कोबा से ने कुछ कुछ छानि के खाइ छै
ओ हँ हँ ओकर बीच्चो के सब्जी बनै छै।
हँ कटहरके कटहर के सब्जी कुछ आदमी अपना अपना तरीका से बनबै छै
हँ ओकर मुसुरो सँ कुछो कुछो बनै छै
ह मसरो के सब्जी बनै छै ओकर बिच्चा के ओकर बीया के चूड़ के कहे छै कैसे बनै छै आबै नहि छै लेकिन बनै छै कटहरेके सब्जी आब तनी मनि जानै छियै
ओकरो सब्जी पनीर जैसन बनै छै
हँ ओकरो पहिले आर खाय रहियै माय आ रहै ने तऽ बनबै रहैब नहि कन्ने मूसरा खोजले चलते कन्ने की
हँ उ तऽ पहिले अपन गाछे मे होइ रहे तऽ अपन फेेके के चलते ओतेक सब्जीके चलते मसुरो खा लै रहै बिचबोके सब्जी बनाके खाय लै रहै
तऽ कुछो नहि फेकाय रहै,
हू
तइ कटहरे बनैले रोहो की
हँ आइ कटहरे बनेलिय
कनेसँ कने ताजा मिल गेलौ तब ने
हँ अभी ताज मिल गेलो नहि तो आजकल कटहर मे बिया बहुते होय गेले हन
हँ आ ओकरामे सन कते रहै छै एगो चलते आर सब्जी तनी ठीक नहि लगै छै। खिच खिचका मिल गेल होतौ पिछला फल पिछला फल ठीक होतौ ' तऽ है छै तऽ लास्टे तऽ कटहर अभी तऽ कोबा बला खाली छै आर कि तऽ सभेक सभेक खाय पी लेलकै की हेलो
हँ
हँ सभे खाय पी लेल कौन तऽ
हू सब खाय पी लेलको सब बर्त तन उरतन बढ़िया से धोय मैन देलियौ किचेन आर धोय
हँं तऽ ठीके छौ आर की अब रौतुका रोटी बनबैके होतौ ने हेलो त कहलियौ रौतुका रोटिए ने बनबै छौ हेलो ठीके छौ आर की